का हर्ष भाई का हाल चाल
ठीके बा भइ आब तस ने ऐसे बैठक ली पढ़इ लिखाइ ते असाइमेंट तभी लिखय छली आ एसाइनमेंट लिख के बैठल छली हाथ कत बहुतूर देततानि लिखत लिखत
ह
आउ बताइ अपन
हमरो सभ ठीके बा घर परिवारमे सभ कैसन बड़न
ठिके बारन
हँ तो बोला किुछो
बोल त बोल गरमी इतना तापमान इतना बढ़ल झ च त ही बोलू ए तऽ यहाँ पे झरदम सतर सतर बनावल बा न तन त हव न आऔ वाह बड़ा बड़ा इमारत बना देने बरन
नहि तो बड़ा बड़ा इमारत बनाए न ने हो तू तनी मनी जहाँ जमीन वमीन बड़ा त वहाँ पेड़ पौधा लगेबा तबे ने पर्यावरण बचेबा तबे न हो
एकदम हवा न चलल बा ताही बोली हम
तऽ शहर मे तऽ इहे दिक्कत बा नेा कि पेड़ पौधा कोना बा गााँवमे रहै फायदा कि तनी मनी पेड़ पौधो रह छ सेे तऽ वहाँ हवा लगै छै
हँ हँ
तू देखा तू क बोल छै कि तू का बोलतेै गर्मी में तू पीपल के पेड़ के नीचे जााक बैठा छै कितना मजा आई तोरा
भडरोर पेरव छै मी आ ओला अभी अभी नानी पहिले जा ही तऽ महुआ पेने जे बै शु महुआ महु झ जा तऽ शु महु एक
महुआ के पेड़ के नीचे ना बैठल जाय महुआ के पेड़ के नीचे बैठबा तऽ नशा मार दै
नहि बोल नसा नहि मल त मु पे म त उप तनिया सुनलेे लै त भूत उत रहलै
महुआ के पेड़ पे त हम न सुनलिय हम पी बरगदके पे त सुनलीही चाहे आम वाम के पेड़ पे आम आर इमली ई सब
नहि नहि नहि आ बताए पर्यावरण बचाबै ल पेन बहुत जरूरी बा
न लगैबा न तऽ फेर तोहरे सबके दिक्कत होई पेड़ पौधा लगाय ला चाही
पेड़ पौधा हमी स्वास्थ्य स्व तोल
ऑक्सीजन ला भी बहुत जरूरी बा न आइ तऽ ऑक्सीजन देखा ता आजके डेटमे कितना पोल्यूशन होई जायत ब एक टाइम पे पेड़ पौधा रह छै तो ते पॉल्यूशन न होइ जैसे दिल्ली देखा कितना पोल्यूटेड बा वहाँ पेड़ पौधा हइे नहि छै अनपल्यूटेड बा पूरा आजे तो देख आजे तो एगो दोस्त अलग दिल्ली में रहे छै ओकरा से पूछली तऽ बोला तूफान आंधी आया था हम बोलली छिय कि बड़ी वहाँ दिक्कत चल रह छै पर्यावरण तुमी ना सुधरबा त कैस होइ गाड़ी वाड़ी घोड़ा इतना चले त
गाड़ी घोड़ा बहुत बढ़ि गेल हइ जी ताहि बोली हम
अरे तो जितना तू त तू जितना पर्यावरण के हानि करबा उतना तोरा पर्यावरण तो हानि कर दि न अपने से दिमाग लगाई बा तबे न पर्यावरणके बचााय लए बहुत जरूरी बा नहि बचीइबा त एक टाइमपे आने वाला टाम आयवला टाइमपे बड़ी दिक्कत होइ छै
ह्म
हमनिके कॉलेज वॉलेज मे पढ़े छै तऽ हमनिके कॉलेज वॉलेज मे बताई छै बड़ी पर्यावरण के ला वृक्षारोपण वृक्षारोपण का प्रोग्राम करवााय ले गेल छै तऽ हम पार्टिसिपेट करलेली
अच्छा त तहिने देबल छै
हो ग‌एल दू साल हो ग‌एल अभी तो नहि फिर
दू साल मे पेरमा त बढ़ए देल हो
हँ हमनि के कॉलेज के पीछे गार्डेन छै त गार्डनवां में लगेले छै आम के अमरुद के ओर बड़ी सारा आनेका मतलब बहुत सारा पुरान पुरान पेड़ छै
अच्छा छै अच्छा छै
आ ओकर पीछे जामुन के पेड़ छै एगो अभी जायब तो कॉलेज वॉलेज सोचली जायब तो जमुनिया तोड़ के खायई बड़ी मजा आय छै सर चुप चुप चुप के गढ़वन से जायब जमनिया तोड़ तोड़ के
अरे हमरो नानीामूँ पेर ब जीतैसे हम खाउ देखै छैे जाउ
अरे वेट करै छियै न क कभी टाइम मिलै तऽ कॉेज वॉलेज जाए
टाइम अब बड़ा हो गर्मी छुट्टीमे न जा छली आ बड़ा हो त ब छल इतना ताम ताम आ पढ़ाइ मे सब व्यस्त जा ही न पहुँचत कही
हँ
बहुत यादा उद्यमनी पेड़ एक बार हम जिर रहल तऽ हमर पैरो तू देल लेलत
त वही बा न तू तू पेड़ पौधा के क हानि पहुचैे ब त पड़ौधा भ तोरा हानि पहुँचा हैन
ह आ आमके पेड़ पूरा एकम बदवानी लत हमर
ओ हँ तऽ कही खाली वाली जमीन ह तऽ वहाँ पेड़ पौधा लगा दए तनि मनी फायदा
अरे जमीन जमीन तऽ बोलू जमीन त परददबन बेच देलनि जलेबी ठा देतमे
अरे त तऽ खाली वाली देखा दूसर के जमीन देखा ओकरो में लगा
लह देेव लह देेव
पर्यावरण के बचेबा तबे ने काम दे न तो जैसन हालत हवराा दिक्कते होइ छै हमरे घरमे पपीता उपीता तनी मनी कुछ ने कुछ पेड़ पौधा लगेल छै पीछे फिर बात पीछे भी शीशो के अमरुद के पेड़ लगेल किछु किछु फायदा दै छै
हँ पपीत आ होइ भ ने करइ
हँ पपीता अभी अमरुदिया फरज छै अभी देखा कब ने कब घर जाये तऽ फेर अमरूबिया खयबै
अमरूलिया ठण्डा बा दने फड़ी अभीर्मियामे सोरी अमरूलिया
न देखा कैसे ने कैसे िया फरज छै लगल बाप
तब तब बड़ बारह महिना ल रपले हो तू
त बारह महीना तहाँ से मिल अमरोडिया
कहाँसँ ने कहाँसँ लगेले छै पीछेवला हमर घरके तऽ उनेके बड़ान छै
अच्छा अच्छा अच्छा
अ हम नहि अाँ हँ जरूर जरूर जरूर खिलाइ छिय हमर तो पपीता के पेड़ा लगल छै अभी तीन चार गो पपीता के पेड़ा लगाय छै बढ़िया तो फेर ओकरो में काटिय फल वल निकले तो अच्छा एक जो अभी लगेले छै त ओकरा में तऽ फलव नूतना निक ेबे ने करै छै छोटे छोटे मे सबसड़ा जाइ छै फलवार
बरे त बोल फलवार सर्वेटला
अरे एगो एक बार हलक पपीता के पेड़ लगेेले छै बड्डी फल देबे छै लेकिन एगो कोन न पोंगा पंडित बोल देल छै कि पपीता के पेड़ घर मे रखल चाहे छै त हमनी काट के हटा देल छै
तोन पनन्दावनी बल छलै
अरे पता नहि कोन नहि कोनलक तऽ एगो पण्डीजी बोलदरामके पपीताके प्रेरणा रखय लेल चाही घरके पीछे पपीता पपीता पैसा वैसा के दिक्कत उिक्कत काम वाम काम वाम धाम मे न मिलै छै
अरे ई सब तूछ ने होल ई सब आन बिछर बा
अभी पपीता के पेड़ रहै छै तऽ ओ कितना फल देबै छै
हँ जमीन तऽ हमरोवलाा नहि रह लेकिन पपीता पपीतो बा इसभ बात नहि पपीता बा अमरूद बा आम बा जामुन बा बहुत चीज बा महुआ बा
जमीन हमनिओके बा लेकिन काय करी वहाँ जाय लए बड़ी दूर हो जाइ छै ने दादा बाप चूतिया छन छै कि शहर के जमीन छोड़ के गाँव मे ले ले छै सरकार से न देखे जाइ छै उतना दूर नहि रह पाय छै तऽ का फायदा के जमीन ओहिस शहरमे रहै छै तऽ अभी के रेटमे अगर बेचबो करै छै तऽ बड़ी पैसा मिलै छै पेड़ पौधा लगााकके कार रखा तऽ ओकरामे बहुत पैसा मिलै छै बढ़ी तऽ पर्यावरणोके फायदा दही हमरो तन फ्यूचरमे फिर लगइ फेर काटब तऽ फेर हमरा ओकरोमे फायदा दही
हँ ओ बतरत ह छै ब ठत बा रथ टानि
ठीक ब रआ
ठिक तनी थाप पी लेब तऽ फुस तऽ फोन करब खैले पीलना है र फर बात